ओ
अखनई कटि गेल
हँ हँ नेटवर्क हो सकै छै मेघ लागै छैय न द देखे न छियाई अच्छा तऽ नेटवर्क कोनो दिक्कत हेबे करतै
हूँ
आओर कहियौ भोजन की सब बनतै
अखन आइ ते दालि भात चोखा आइ गुरुवार छैय तऽ
ओ
दिनमे दालै भात चोखा बने रहै हां बिना प्याज लहसुन सँ तैहि दुआरे
हँ दाल भात चोखा पता है गरम गरम खाइ त बड नीक लगै छौ
हँ तऽ हमर तऽ कहियो भी बनैया तऽ ओहे दू बजे तकमे बनै हन एक बजे बनेबै तऽ ई एथिन तब तक ई खेथिन ओहिके बाद हम नहां के अएबै तऽ हम बैज देबै त सब आदमी खा लेतय
गरम एक टाइम के टेंशन बढ़िआँ फ्री रहैत हैतत दलोक के खुआबऽ नहि पड़ैत हैत
नैय नैय इ सब अपने खा लै दुनू बुच्चियोके अहाँ हम निकालि कऽ दऽ दैय छियै तऽ भरपूर बढ़िआँ सँ खाय लगबै आ नहि खेथिन तऽ भऽ सकैए मारिओ खेथिन न मारो
इएह चीज हमरो पुत्रीमे एते न न की होय छै
नहि तऽ बच्चा बच्चा संगे रहै छैय न तखने सिखे छैय ई हमर माओ कहय छलैथ हन आ ई जे हम अपना बुचीमे देखल बड़की हमर बेटीके की छलाह जे हमर पाच साल तक ओकरा हम खुएलियन हन हाथ मे असगर दुआरे आओर छोटकी देखैत छैय तऽ खा लेलकै
हमरो उएह यऽ न
ओकरा नहि खुआबऽ पड़ै ह हमरा कहियो नहि खुआबऽ पड़ै
अए चीज से टेंशनो फ्री
हँ छोटसँ हमर सभके कहियो दिक्कत नहि भेल यए नैय कहियो बाथरूम के नैय कोथूके बड़ कासो सब दिन
आ होय छीयै न एक दोसर के देखैत देखैत देखैत सीख जाइत छैय दूटा जने रहै छैय न तऽ ओकरा देखतै तऽ ह ओ एना कऽ रहल छैैय तऽ ओ एना करै
हँ ओ जेनाहिते बड़का आदमी मे आदत रहे छ न जे हँ हुनका देखलियै एते ई करै छथिन ओते करै छथिन हम किया नैय करबै ताहिवला असर बच्चामे सभसँ जादा होइ छै अपना सब बच्चाके लऽ कऽ कते डराइत रहै छियै राइत रहै छियै की नहि आर अपन सबके गाँम मे जे छथि तीन हजामक बच्चा रहथुन कुम्हारक बच्चा किनको बच्चा रहथुन तऽ देखियौ खेतपर छोड़ि दैत छथिन हुनका सबके ने साप सापके डर ने बिछूके ने कथहु के छै
कहि जते मइट लगतै ओते मजबुत भी होततै बहुत मजा मइट म खेलत रहेते मजबूत हेतै
आ कतेक सुन्दरसँ हुनकासभके बच्चाके किछु नहि होइ छनि
अपन सब के बच्चा कनी मइटो लगैत फ
आऐ कनि बारिशमे लऽ जइयो ने तुरन्ते सर्दी पकड़ि लेत बच्चाके बेऔलाद अय ह हमर बे बेटी सबके मेला जाक भूत सवार भेलनि हें जतन मेल
सब जेते है हमरो पुत्री जेथिन हमहु कही रहै छीये
अहि बारे मे एो पप्पा लो कतहु चलि जेयथिन हिनकर आ मेला के अन्दर नहि घुसा सकैत छथिन कियाकि अगिला साल हमसभ जाकऽ देख लेलियै ने एते भीड़ रहै हँ
आइ खूब भीगतै पहि
आय पहिल दिन रहय आय एतो भीड़ हेतेय
अहाँ गेल छियै पहिला दिन कहियौ कि नहि
हम अनठेने नहि हम अनठेने छी ह एक बेर गेल छी
अच्छा हिनका तऽ अगला साल की भेलै जे हमसभ दू बेर एतय गेलियै
आ एते जे हमरा ओतऽ काज करै छलै खाना बनबै छलै ने
हू
मतलब अथी छै आदिवासी छै ओ जाइ छलय से ओहनाई बऊआ न नहि होयै सिंग वाला हेयर बैंड दोनू साइड स लगैत रहै छै किरण क उएह हमरा देखेने छल उएह हममे ने बहुत भीड़ रहै छै बहुत भीड़ ओकरा सबके तऽ आदत छै ओ सब तऽ डेली देखने छ छी हम अहाँ बैठिक देखबै तऽ हमरा अहाँके अचंभा लागत ओकरा सबके राम रा ठेलम ठेला में ते बढ़ियाे लग
हमार नहि नीक
हमरा अहाँके आदत अथि लागत ओकरा सभ मतल तऽ ई परम्परा छै
ओएहे ने
हम बेसी जैब अथी देखेके ल आदिवासी के पर्व जे होइ छै ने से हँ हँ
अच्छा हँ हँ हँ एतऽ स आइ बेर तऽ एतहि से गेल छले अपने ओहिसँ
हँ ओ बजरग वली के मंन्दिर छै ने
हू हू ह हमरा कर्मा देखयमे कर्मा धर्मा जे होइया से बड़ नीक लागै हँ आब है त ओ हमहू देखाै न चल जाइ छै तत खुश छियै मेला जाला बुझलियै बच्चासभके अहाँ पाँच गो रुपैआ दऽ दियै तऽ बुझाइ छै पूरा मेला खरीद लेतै
तऽ पाँचेगो रुपैयामे खुश छै
रुपैआ स नहि खुस छै
नहि बस अ एतै स ई सब की कहत पप्पा चलू ने हम किछु नइ खरीदब पप्पा सही कहै छी ओतय गेलाक के बाद जे फरमाइश रहै छै ने से तऽ पूछि नइ सकै छी
ओ अहाँ पूरा नइ कऽ सकै छियै एतेक फरमाइश रहै छै
बहुत जादे रहै छै ओइके बादमे आयत तऽ मुँह एना फुला लेत जेनाकि अहाँ की केलियनि हँ बच्चाके सेवला बात छै बारिश तऽ रुकि गेल ह देखियौ कनी देर लए घीना देल
अरे ई कनि मनी कहलौं नइ पानि भऽ कऽ भऽ कऽ बेकार कऽ दै छै ई भरि दिन पता यऽ पूरा दिन खराबऽ देत एनाहिीिचड़िचड़ घिचि घिचर घिमे घिमे
आहाँक जाउ मन हतऽ नय जायत
किच किच के कारण तहि से जे ई छथिन से ऊपर से नीचा नइ उतरैत रहै छथिन कहै छथिन कीचड़ कीचड़ लागि जाइ हन पूरा घर सफाइ करऽ पड़ै हइ
बुझलियै की काय सकै छिअय
हब हमहू आब कनि जरा चाय बनाबे चाय पियब तइके बादमे होयब
फेरसे चाय पिबै
हँ जाबत नइ नहेने छी ताबतऽ जै बेर भेंटतै तै बेर पी लेबै हम
अच्छा
हँ
ओ ओकरा नीचा सुता देलियै हँ स्पीकरके कहै छथिन कि जे धप से भेलय न आवाज हँ त कहै छथिन के गिर पड़लै घरमे हम कहलियैे स्पीकर छलै ने राखल कहलिय ओकरा सुता देलिय जे सुति रहु बहुते देर पर थाकल जे बेचारा भरि रस्ता राइतोमे चले कऽ एलेह अपने सुतलखिन ओ स्पीकरो के सुताबऽ के चाही ने
अच्छा स्पीकर तेस्पीकर सेहो सब अथी होइ छै
हँ टी वी गाड़ीमे जे लगै हन हँ एल इ डी टी वी स सब बिकाइछै सब गाड़ी के ही सामान
कार से किया निकैललीही गे
सब चीज बिकाइ छै
क देलखिन ने हमरा
की करू
हं
बुच्ची बदमाशी करै छथिन
हँ फोन हुनकर चार्ज
बच्चा छियै ना देखऽ के तऽ मोन करते छै हमरा सबके करै तऽ हुनका नइ करै छै हम ई सब जे सुतल रहै छथिन रैब दिन कऽ हँ तऽ ई उठै छथिन तऽ हिनका न्यूज देखऽ के खूब मोन होइत अछि ई न्यूज देखता हमरा की नीक लागत जे मैथिली कल्चर के ने ओसब वीडियो सब रीलसब बनाबैत रहैया हम वो देखब हम ओ देखऽ लागब तऽ इंस्टा पर तऽ कते नेट खाइ हे तुरन्ते नेट खतम हो जाए हए
से त कहियो काल क
हमरा बड नीक लगैत रहै ओ देख‌ म आ कतेक नीक नीक गीतोसभ अबैत छै हमर अपन बहिन जे छथिन दीदी से वीडियो बनाबै छथिन अ यूट्यूबर ओ हुनकर वीडियो हम बेसी काल देखैत रह की सब घर में करै छथि की सब बनेलथि आइ की सब करथिन ताहि हिसाबसँ की कहथुन
अजे
आंय आब इ उठलखिन आब इ तैयार हेथिन
हू
टाइमो तुरन्ते बीत जाइ छै देखियौ काय लेअ क दिऔ पप्पा ड्यूटी जेथिन बुझलियै आ भूत लागि गेले सबके पप्पा ड्यूटी नै जेथिन आइ मिले जेथिन पप्पा आगे मुझे भ नहि करते पूजाके बर्तन धोअ लगलहुँ ने
नइ नइ चाय बनबै छिअय ह
ह अहाँके सभसँ बढ़िआँ काज की यए जे बरतन धोअय लेल अबैए ने की
तो ओ धो दे है नहि कतबो गन्दा रहतै ओकर टेंशन नहि य की
आ ई बात छै
गाम सबमे कतेक त छाउर मे ने ओ कनि सरसो फेट दै छै तऽ ओ बर्तन धोत तऽ कते चमक जाइत छै ह एखन अपनासभ कतेक बड़का बड़का लेबियौ साबुन बढ़िआँसँ बढ़िआँ देखि कऽ लेबियौ हँ तऽ ओकरा दू तीन पानिसँक साबुनके नहि धोइयौ बरतनके तऽ अहाँके बुझाइत रहत की साबुन लागल अछि नहि बुझाइत रहै छै हमर बुझायत रहै सुूखि जाइ छै तऽ चाहिए बना रहल छीियै ने जेकि कनिको पीट रहल छै जे बर्तन पे
चाय बनबै छी
के बाद गाम सबमे करतियै ने तऽ कहहिते जे दोस घर नहि सुनत तब तऽ काज कहाँ केलियै
केना लोक सबके पता चलते है
किनका ने पता चललै ने से ए कते सब मे अहाँ आजू बाजू में कोनो काज करैत रहिय तो ककरो नहि पता च
न
हूँ
भौकत उहाय आदमी गप ले के अहा बारे मे लोग की सोचे छै ई सब चीज सोचे इेस्
हू पोकरिया एखन नहि जाय के छै मेला लगबे नहि केलयै हन तऽ मेला कहाँ जेबही नहि लगलै हन‌ तोहर सहेलियो नहि तैयार भेलहु ह ओ तऽ एखन नहेबो नहि केलकै हन अखनेसँ तैयार हो जेतै तऽ मेला लगतै तखन ने जेतै मेलो वला सुति कऽ उठतै ओहे ने दिन में कोनो
साजमे ने काजमे साजमे ने चारि बजे के बाद हम कह
हू भगवान अखन निकलबो करथिन तऽ तुरंते कनि कनि देर दू दू मिनट पर घुसकाबे छै थक जाइ छै आदमी घुसखाव हो वला ने ओहे ने
तऽ ओतऽ जाकऽ की करतै
भगवान के सब हाथ लगेैतय आ भारी झूठो के ओकरा बना देय छै रथ के अगला साल इ गेलथिन पूरी गेलथिन थिन तऽ ओतयसँ सभचीज देख कऽ आयल हथिन तऽ हमरा हमसभ तऽनहि गेलहुँ ई हे गेला असगरे।
मोन बहुत होइ छै।
हँ, आइ सभ चीज देखक ऐल रहथिन एक एक चीज ओतऽ के। हँ, तऽ मोनो भेल तब नहि गेलहुँ।